हेलो
हेलो
हँ
की हाल चाल?
ठीक छैय, अपन?
हँ हमरो ठीक छैय की सब करै छे?
किछु नहि सुतल छी की सब
पढ़ाइ लिखाइ भऽ गेलै? हम पढ़लियै मैथ्स पढ़लियै फिजिक्स पढ़लियै आओर करेन्ट अफेयर पढ़लियै।
अच्छा हमहुँ अखने क्यूज कऽ के एलियै। हम करेंट अफेयर पढ़ने छलियै हिस्ट्री आओर बायो। आओर एकटा बजट के क्लास केने छलै बि बिहार के
तऽ हमरा कनि ओ वला लिंक भेज दिहे तऽ हमरो ओना पड़य के अछि हम तहन देखैत छलियै शशि शरण सर एकटा करेलखिने ओहोै बिहार बजट के तऽ हुनकर देखने छलियै पर हम तहन लाइवे छलैया ने ताहि दुआरे निकेलिये
हम भरत सरके केने छलियै ओना हम लिंक भेज देबो आर फेर इहो के भार भार त के भेज देबो आ इकोनामिक सर्विस सेहो सब भेज देबो
भारतके बजट हँ यूनियन बजट नहि ओहो करनाइ जरूरी छै ओ जरूरी छै करनाइ हमरा आइ जून वला कम्प्लीट भऽ गेल जून हमरा जून तक हमरा जून तक कम्प्लीट भऽ गेलै मतलब सर बला जे छलै सर करेलखिन कनि दिन पहिले दू घंटा वाला क्लास तऽ ओ एक घण्टा काल्हि केलिए एक घंटा आइ केलिए त कम्पलीट भऽ गेलै जून क पूरा आब एम्हर ओ व बुकमे छै ने कनि ओम्हरा जनवरी तक के पीछा जाय के ओ प करऽ के अछि चारि पाँच महिना के
हमू आ इडुटेरिया पर सी सर स्टार्ट कएलखिन आइ सँ जनवरीू दू हजार छब्बीस केँ रिवीन कलास तऽ ओ सब करबै हेत तऽ राति टाइम मिल
नहि तऽ पहिने हम पहले बुक पहिले पढ़ लेबे तहन रिविजन करबे न त उमहर दिक्कत भ जेतैे इडुटोरिया वला क कियाकि बुक में तऽ सितम्बर छोरदेने छै पढ़ कऽ अगस्त पढ़ऽ के छै पूरा ओमहर
हम हम तऽ राति तना टाइम क्य कत ओके ज्योग्रफी पढ़े के छै और करेंट पढ़े के छै हमरो अखन जोग्राफी आर करेंट पढ़ऽ के छै फेर रातिमे क यूजो करऽ के छै तऽ टाइम कमे चांस मिल ते लेकिन देखै
जोग्राफी आ करेंट
ह करेंट मे बिहार के करेंट पढ़त की अछि कथी अ सेप्टेम्बर आओर अगस्तके
हम त बिहार करंट छुबो नहि करै छियै
ओर ई बेर बहुत पूछै छै बिहार सँ काल्हि के एग्जाम मे बहुत जादा रहै बिहार सँ
बी पी एस सी में बुछतै बहुत ज्यादा
पूछना बी पी एस सी मे तऽरर पुछते छै पच्चीस तीस टा मलब मतलब सभटा मिल कऽ करेंट नहि ऑल सब्जेक्ट मिलाकऽ
हँ हँ
आ लेकिन काल्हिो के एग्जाम मे बीस बीस पच्चीस टा रहबे करे य बिहार मझ लागे या करेंट तऽ दू तीन जते हइ सेटा जादातर लगै बिहारेसँ छलै
काल्हि के एग्जाम करेंट अफेयर से
तऽ ओ तऽ रगाबे छलैये जादा करेंट के तऽ करेंट तऽ र क छै दरोगा मे ज्यादा लेकिन काल्हि बिहार रहै कनिक आ कनिक डीप
कान इननकम च भी
मेन्स मे रहते नहि लेकिन दूटा पूछि लेने रहे आ फ्री मे तऽ पच्चीस सब के रहि छै करेंट अफेयर
तऽ हम पढ़लियै साल बला तऽ पढ़ि लेलियै हमरा बिहार करेंट अफेयर फर किछु नहि आबैया
हमरो नहि य हमरा जतेक याद केलियै ओटा बिसरिरे गेल छियै पता नहि की हेतै
खाली सरजी जे खाली जी, सरजी जे मैथके पि वार क्यू क्लास करबेलखिन, से कऽ लेलियै, बस ओहिमे बस। तऽ एक घंटा लग बाँकी छै, पचास मिनट। दू घंटा केलिय, तीन घंटा क्लास पी वी मैथ कम्पलीट। लेकिन आ रिजनिंग पढ़िहैं ने तऽ रिजनिंग हमरा सेहो कनि भेज दिहैं रिजनिंग हम नहि पढ़लियै रिजनिंग पता नहि ककर पढ़ के छै
हँ रीजनिंग तऽ हम भेज देबौ लेकिन मैथके क्लासके तऽ पूरा पैटर्ने चेंज भऽ गेल छै काल्हि सभटा क्वेश्चन तऽ वन लाइन टाइप के रहै लेकिन मैथ्स के क्वेश्चन जे रहै सात आ ठा तऽ लेकिन ओ डीप रहै, पूछने।
तऽ दरोगा वाला ना छै, बी पी एस सी लेल कहल, बी पी एस सी लेल कहल। पी एस सी वा सर करिन नेना आई एस पी एसऑफिरी पर
ले, मतलब हम कहलहुँ पैटर्न सभ मैथके चेंज कऽ देलकै, से केह रहल छै।
त ओ तऽ सब सब्जेक्ट के चेंज क देलखिन आइ आइ जे फिजिक वला सर जी ने कते बड़काड़का न्य पैर्नलड
हम हँ। हम देखलियै नहि, लेकिन सरजी ओ जे फिजिक्सक क्लास लेलखिन, उ सर। कोन कोन सर छथिन बायो पर नहि लै छथिन सर
ओ कुणाल सर
नई
कोन कोन क्लास मतलब कोन एप्लीकेशन। बाइ शाजीद सर अच्छा हँ साइंस के तऽ शादिदे सर लिखने में पूरा।
हँ तऽ फिजिक्स ' ओ अलगसँ फिजिक्सोक क लेलखिन हँ हरेक चैप्टर वाइज दखिन हँ बी एसी के लेल बहुत नीक लेलखिन हँ लेकिन हमरा पास टाइमे नहि जे ओ ख करटब
हमरो पास टाइम नहि या कियकि हम आब कनि एखन हम ओवला लुसेंट पढ़ऽ लागल छी जे छोड़ऽ के मोने हँ हँ
छओ छओ घंटा के लेलखिन हेँ फिजिक्स के चैप्टर वाइज दू-तीनटा चैप्टर छओ घंटामे, फेर दू-तीन गो चैप्टर छओ घंटामे
लेकिन सर ब नटा चैपट ब सकै ती काज पूरा उष्मा सबके देखलियै लिखल सब छलै पर हम पढ़लियै एकोटा नहि
पढ़े। फिजिक्स ठीक पढ़े ने हम फिजिक्स के खो लेबैू एक दिनमे केमिस्ट्री, बायो देखबे।
पता हमरा तऽ की बनतै एकोटा एग्जाम मे नहि बनतै बुझा रहल अय
हमहु क पहिले एडमिशन करबा लेबै ओहिके बाद भैया हेतै तऽ सायद परसू तरसू बन्दे कऽ देथिन कियुज लागेया
रीविजने कर पड़तै नहि एकटा हमहूँ ला हमहूँ सोचबै जे लास्टो लास्ट तक जते साइंस करेलखिन हैं न कम से कम तऽ साइंस कऽ लेबै, किएकि साइंसके करब तऽ हमरा तैयारीवला मे काजे लागत। साइंसके ताहि दुआरे सोचैत छी, कऽ लेब। साइंसक क्लासके बी पी एस सी लेल। चल हटा पी एसी छै भी पी एस स छै त बात बराबरे छै ने से बात छै
हँ काल्हियो साइंस मे जे साइंस मे केमेस्ट्री से एकटा कि दूटा क्वेश्चन छै
केमेस्ट्रियो के सर लेकिन केमेस्ट्रियो सर ओ लेलखिनेँ यो केमेिस्ट्रीक के क्लास
हँ ओहो सभ छओ घंटाक लेक्चर लेने छथिन हँ और फिजिक्स मे काल्हि नीक रहै क्वेश्चन ई कह पूछने रहै ध्वनि तरंग क कोन सी ध्वनि क कोन सी तरंग होती है।
हँ हँ ई तऽ ठीक छै
हँ तऽ ई तऽ ठीक छै अनुर्दैय रहे छै ई नीक छल एकटा उएह हाइट पे स्थिति ऊर्जा कऽ मानैत ई छल, एकटा कुलममे तीन गो फिजिक्स। सचलिया एू केमेस्ट्री स बायो के अजीब क्वेश्चन पूछने छलै बायो के त हमरा नै बनल रहै बायो के त एकटा ऑगजीन हार्मोन के लेल प्रकाश की ओर झुक मुड़ जाती है एकटा दूटा एहन छल कन एकटा पास की सब पुछने छलै दूटा छलै बायुस
पूछने रहौ, ओ तऽ मेनसोमे पूछने रहौ ओहो वाला मे दरोगा मे
हँ तऽ एहने पूछने छलेै इयहो मे लेकिन। इ दोसर छलै कनिक तीनटा वला छलै मतलब ओहने सेम
देखिन न त कंसन्ट्रेशन ज्यादा रहतै ने ओहि के अलग दिशा मे मतलब आगा मे अलग जगह पर में ओकर अथी होइ छै ग्रोथ होइ छै प्लांट के ताहि दुआरे ओ अथी होइ छै आ जेम्हर उल्टा कियाकि छाया प्रेमी छै ई तऽ यदि प्रकाश तरफ छै ने तऽ एक अपोजि डायरेक्शन में। मोन कियाकी होइ छै ज्यादा जे जे अथि कंसंट्रेशन आ ओमरे अलगे दिशा में हँ। आ सेल डिविजन जे होइ छै ने से ओ अलगे दिशा में होइ छैना हि
लेकिन लम्बाई मे तऽ वृद्धि करै छै ने ऑक्जिन हार्मोन
हँ हँ ओवर आउल ग्रोथ के लेल तऽ वेहे छै ने
हँ तऽ ई हम ई लगेने छलियै कियाकी ओहिमे छलैया प्रकाश कर प्रका श पहिले ई तऽ कथन देने छलै हा कि प्रकाश की ओर मुर जाति है आ तऽ ओहिके कथन लेल किछु नहि छलै, फेर दू गो वन आ टू ऑप्शनमे देने छलियै जे। छाया की र दिया मतलब ओ सब सँ लम्बाई मे ग्रोथ करती है वृद्धि करती है दूटा तीनटा देने छलै शायद आब पता न
हँ तऽ उएह तऽ छै आ जे स्टेम के लम्बाई तन तनाकी लम्बाई तोहि जिबड़ेेलीन हेतै। हँ आ अथियो के लेल जे दूटा। चीज के ले एकटा सीट जर्मिनेशन के लेल आ एकटा अथी के लेल इहै
जे ओ अंकुरन करै छै ने जिब्रेली नैने
हँ जीब्रेलीन स्टेनो के लम्बाई जेना कि इ सभ रहै छौ गन्ना। लम्बा-तना सभके लम्बा होइ छै, ओहो सभमे जिबरेलिनवाला होइत छै। आ ओ ओकर उल्टा छैे। हँ, वृद्धि-रोधक सभ चीजके रोधक करै छै, जेना कि सीड जर्मिनेशन, सीडके। अवस्था मे स्टोरेज के लेल राखै छै जेनाकि। एते स्टोरेज नहि ने भऽ पेतै, गर जमिनेट भऽ जेतै। पूरा सीर जेना गेहूँ सभ रहतै, अनाजक फैक्ट्रीमे जमा। आ ओतऽ जे ओ अंकुरित भ जेतै तऽ ओ रोपऽ वला भऽ जेतै त ओहि के बस र रोके छै सुसुकता अवस्था मे जाय देै छै मतलब। जहिसे सीड जर्मिनेट नहि होय तऽ ओ सभ चीजके रोकै छै यदि फलके। समयसँ पहिने गिरऽ लगैत छै तऽ ओकरो झड़सँ रोकैत छै, ओएहवाला सीसी वाला। पत्तो एक्स्ट्रा गिर लागै छै तऽ ओहो सभटा चीज के मतलब ओ बुझी ने सभ चीज के हिंग्रेंस कहै छै द हिंग्रेंस हँ ह ओ वला जे छै एक्टिवेटर ऑग्जिन हार्मोन एकटिवेट भऽ जैय छै एक्टिवेट
हँ दबाई पीबै त आ अजिे त त ख नजिन के बहन कर छ।
ऑग्जिन के
हमरा नै पता कथी कहै छै करा कहल जाइ छै।
हार्मोनक साइड ओ हार्मोनक बहन कहल जाइ छै ने। दुर्गा बहन।
हं ई बिस बिसरि गेल छलियै हमरा ई नहि पता अछि हँ तऽ ओहो देखिन बीसै भिजल हेतै हँ तऽ सही बात छै नहि तऽ सही बात छै ने सेलडिबिजल तहन ने वृद्धि हेतै सेलडिविजल के बाद अपने सेलडिविजल हेतै ओहि से अपना ग्रोथ हड मट होइ छै ने आ जहर मनसँ तऽ ग्रोथ पागल त को चीज डिवजने हेतै त ओई स वृद्धिये होइ कोन चीज मे वृद्धि हो छै डिविजने के बाद अपना सबके जे वृद्धि होइ छै से डिविजने के बाद होइ छै ने हँ तऽ एकटाे कोशिका से दूटा कोशिका बन छै तऽ ओहो तऽ भऽ सकैया ई मतलब लॉजिक छै जे भऽ